हेलो नमस्ते।
खाना खा लेलियै?
हँ, अहाँ खेलियै?
हँ, एखने खेलियै। कीसभ खेलियै?
भात, दालि, सब्जी।
अच्छा, अहाँ अहीँ बनेने रहियै?
हेलो हेलो हेलो हलो, कत्तऽ चलि गेलियै? अहीँ बनेने रहियै खाना?
और बताउ, कीसभ कऽ रहल छी अहाँ?
आर कुमहर-उमहर फड़ल छलए कि नै अहाँ सबके गाँंवमे?
हँ, कुम्हर तऽ फरल छलै लेकिन
कुम्हरौरी बनेलियै?
हँ, बनेने रहै मम्मी कुम्हरौरी बहुत सारा।
हेलो
हँ, बनेने रहै मम्मी बहुते सारा कुम्हरौरी। आउ अहूँ लऽ जाएब कुम्हरौरी बना के स्- सब्जी खा लेब कुम्हरौरीके।
कुम्हरौरी, तिलकोर।
हँ, हमरो
आइ अहीँ सबके नीक अइ। अहाँसब गाँव मे रहै छियै ने। जखन जे मोन खा सकै छियै। हमसभ बाहरमे ई आसाम-बंगाल मे कहाँ ईसब मिले छै शौकले शौखे लागल रहि जाइए।
इएह तऽ फायदा छै गाँवमे रहयके।
हँ, आर भईजी के कोजगरामे की पहिरबै?
भाईजीके कोजगरामे देखियौ साड़ी पहिरबै।
अच्छा, हमरो कहब हमहूँ साड़िए पहिर लेबै।
हँ हँ, मिथिलाके तऽ साड़िये पारम्परिक छै ने तऽ मिथिलामे साड़िये पहिरनाइ उचित। मानल जाइ छै हरेक सुकाडमे
ह नीक साड़ियो कीनय पड़त ने एहन तऽ नीक नहि अे।
हँ नहि नहि नहि किनबै किनबै त
ह।
हलका कलर पहिर के जेबै।
अहाँ तऽ गोरा छियै ने अहाँके अहाँपर हल्का नीक लागत। हम तऽ काला छियै, हमरापर डीप नीक लगतै। आर बहिनसब कतय अइ? सुति गेल?
नै, हमसब सूट नै
अच्छा, आर कहू।
आओर बताउ अहाँ की सब कऽ रहल छी तहन।
हम तऽ किछु नहि करैत छीियै एखने पढ़ै छलहु खाल एग्जाम छै ने। परीक्षा छै काय त परीक्षे के तैयारी करै छथिियै।
अच्छा भऽ गेलै तैयारी।
कनि मनी भेलै कनि मनी भोरे हेतै।
आओर दीदी सब ठीक हइ।
हँ सब ठीकीक है ओ तऽ सब ठीक है।
हँ सब ठीक ही तऽ।
हँ भाजी भाजीे शादी के बिआ कखन करबै।
देखियौ बिआहके बात चलि रहल छै चर्चा घटकटी आबि रहल छै घटकटी भऽ जेतै तऽ ठीके रहतै।
ह तब तऽ नीक लगते न सब फैमिली
हँ ह सब परिवार
सब एक साथ मे रहके बात देखी छलेलक।
हँ सही बात छै।
हू।
आओर बताउ त
आओर कौ सब ठीक छै कतौ घूम नाया त
एखन तऽ आम के टाइम छै ने तऽ घुम लए तऽ जेबे करै छिय कलम जाइ छिय एते नीक लागै छै आम पूरा गाछ सब मे फड़ल हँ ह हमरा सबके फूल कलम छै। बगलमे। ओहिमे एते आम फड़ल छै एते मजा आबे छै की बताउ आम चटनी बना कऽ खाइमे।
पक ल आम नहि खाय छिय।
आम कोनेकेियए
हू
आम खाइ छीियै आम भी चटनी खाइ छियै मतलब आमके तऽरा बहुत सभचीज बहुत पसन्द अइ। आमे टाइम में ते एहन छै जेकि सब कलम गाछी मे बैसल रहे छै। से बहुत मजा आबै छै
ह अहाँ सब ओते रहै छियै ने हमसभ तऽ जहिया जाइ छीयै गाव त अपने कलम घूमेै छियै
हँ हँ सही बात छै आउ अहूँसब हमूँ आमके मौसममे दै छियौ
हँ अबै की एबै तऽ चलब जनक पुर ुर चलब मिथिला हाट
हँ हँ हँ जरूर जरूर
फूल
जनकपुर तऽ नहि गेलहुँ ह हम एखन तक देखियौ आब एहि बेेर कक्का आयल रहै तऽ कहै छलथिे एयलह चलह पेन किछन प्रॉब्लम छल दिक्कत छलैये
ह चलब सब एक साथ
हँ हँ
जाइ के तऽ छैहे कहियो ने कहियो
हँ एक बेेर तऽ जेबाक छै बहुत
ह हँ बाबा धाम गेल छियै
बाबा धाम नहि गेल छिय हम अहाँ गेल छियै हँ मने गेलहु ह अपना मोने देखितो
हर तऽ बहुत जगह घूमेैके मोन अय बनारस अयोध्या
हमरा तऽ पूरा दुोनिे घूमेय के मोन है लेकिन घुममेे वलाा तैयार होते तहन
हँ सेहे तऽ छै
हू अयोध्या जेबाके समेके बाद फेर वृन्दावन जेबाके
हू सभ जगह जेबै नहि जखन भगवान बजेथिन चलि जेबै एत नई एबै अहाँ सब
एखन त न ऐब फिलहाल लेकिन देखे छीये एबे
ह एतौ आयब कामाख्या घुमि लेब आयल छै बहुत मन्दिर सब ओतऽ सब घुमि लेब
कामाख्या मंदिर त हम ओना घुमल छीये हँ एकबर गेल रहिए न दीदी स सब साथे सभगोटा मिल लिय
हू
आ कामाख्ष्या मन्दिर त इम्हरो छै ने हमरो सभके राजनगरमे छै हँ आहां सबके ल कऐब देखै छी
र ह राजनगर नहि जाइ छी से
राजनगर एखन तऽ नहि जा रहल छी आओर बाँकी देखियौ हते बीचमे जेबै कियकि काज सब छै इसकुलके
स्कूल के ने कॉलेजके
उएह इसकुलके
हँ
हुँ
त पढ़ाइ तऽ अहाँके खतम भऽ गेल ने
पढ़ाइ ककरो खतम भेलैए लोक जतेक पढ़ैत छै ततेक पढ़ाइ होइत छै पढ़ाइ खतम नहि होइ छै ई छै जे मतलब बी ए तक हम कऽ लेलो हँ हँ बी ए के डिग्री तऽ भऽ गेलै
आगाँ की करेग सोची
देखै छियै स ने रे बी एड करेके बी एड कऽ कऽ एकग्जाम निकालेबै एकटा तऽ कि सभ कह मनोविज्ञानसँ छियै तऽ एहिमे बहुत कम कॉम्पीटिशनमे रहै छै तऽ निकलि जायत अहाँके बांकी देखियौ आब भगवान के जे मर्जी होइ
ह क लिअ
हँ कॉलेज एहिबेर तऽ आब नहि हेतै ने एखन तऽ फॉर्म भरा गेलै एहिबेर ने
हू अच्छा अगला साल कऽ लेब
हँ अगले सालमे भरि लेबै देखै छी ओना हमरा अपनो उमीद ज केञजतै जे हुए
हाटी दिस नई जाइ छियै
हँ जाइ छी आ दीदी शामके टाइम शामके टाइममे जाइ छियै ने ओ त के चॉप कचरी खाय लए बहुत नीक लागैया हमरा न
चौक पर का नई नीक लगैया की
चौको परका नीक लगै लेकिन हाटीडी जाइ छी उम्हर कनि शान्ति कलम गाछी वाला जगह छै तऽ नीक लागैत रहै छै
हू असगरे जाइ छियै की साथ में कियो जाईए
मी रहे छै फेर कहियो काल के दोस्तो सब रहल
अहाँके दोस्त सबके तऽ बियाह भऽ गेल अहाँ कखन करबै आब
भऽ जेतै हमरो तकियो अहाँसभ तऽ भए जेतै
अहाँके दोस्त सबके तऽ बचो भऽ गेल
हँ हँ ओसभ भऽ गेलै
ह ओ सब बहुत आगाँ रहै छथिन ई सबमे आर अहाँके भाईजी सुति गेल
भाइजी नहि पता भाइजी तऽ रूममे छथिन ने कमरामे छथिन तऽ आब भाइजी सुतलेतै कि नहि सुतलै नहि पता अय
ह आ दादीमा सुइत दादीमा सुईत गेल आहा के के
नहि दादीमा तऽ एखन इमहरे छथिन
हेलो
हँ दादीमां नहि सुतलखिन दादीमां एखन जागले छथिन
एते लेट तऽ की करै छथिन अहाँकेे दादीमााँ जाइ कऽ
दादीमा के नींद नय होइ छै न आ तऽ अपन इम्हर उम्हर केलक घूमल फिरल एखन आयल छै वाशरूम बाथरूम गेले ह
अच्छा आर कहियौ ओत्तऽ के नया खबर।
नया खबर की कहू। अहीँसभ कहियौ।
हमर सब लग नै अइ किछु नया खबर, की कहू आब।
एहेन थोड़े तऽ नया खबर तऽ रहबे करै छै।
एखन तऽ ककरो शादी बिियो नहि अ जे भेट होत
हँ एखन तऽ नय अय फिलहाल में अहाँ करू ओहिमे ऐब सभगोटा फेर
अखने पहिले अहाँ करबै की।
हमर तऽ भए जेतै। हमर शादीमे की राखल छै। राखल तऽ अहाँके शादीमे छै। फटाफट
हँ, हमरमे की राखल छै? खजाना?
अहाँके शादीके इन्तजार अइ हमरा सबके।
हमरा त अहाँके इन् इन्तजार अइ अहाँके शादीके।
लेकिन हमरा त अहाँके शादीके इंतजार अइ।
अहाँ करू। अहाँके दीदीके बेटीके करवाउ।
दीदीके बेटीके की बताउ। ओ कनी अलगे छै। ओकर आब कहिया हे
ओकरो तऽ अठारह साल भए गेल हेतै न?
हँ हँ, आयु त ओत्ते भए गेल छै ओकर।
एखन तऽ बहुत छै। पहिले तऽ बारह सालमे सबके शादी भऽ जाइ छलै।
पहिने बाल-विवाह छलै न।
ह्म। तऽ अहाँके तऽ आब बाल विवाह नै हैत ने, तऽ करू अहाँ।
छी। आब देखियौ, नवम्बर
ह्म।
नबम्बर के लगनमे कऽ ए लेबै।
त लड़का खोजने छियै?
नै, लड़का नै एखन खोजाएल छै। चलू, ठीक छै। करै छी बादमे बात।
से सब ठीक अइ ने आरो?
हँ हँ, सब ठीक ठाक।
ठीक छै।